हेलो।
नमस्ते सखी। कि करै छै?
नमस्ते। कुछो ने करे छियै।
ह
छै
तऽ खाना पीना के कि प्रबन्ध छै सखी?
खाना। खाना पीना के तो हमारे यहा बने बनावे रहल छियै चावल और। ओ पं
कोपल केकरा कहल जाई छै सखी।
उपल कच्चू के पत्ता रहै छियै ने ओक ओकरे। ओकरे हैल सभ सब्जी बनैल छै। बेसन लगा कऽ तऽ ओकरा कोपल कहल जाई छियै।
ह ह आज कल देखे छैथ सखी कही बारिश होवे छै तऽ कही बड़ी धूप निकल रहै छै। ऐ हमर एगो सखी छैय पुणे मे से बताबै छै कि छैह दिन से लगा बाहर बारिश होवे छै चारो दने पानी भर जाए छै पेड़ सभदने कहूँ रास्ता न रहै छै चले फिरै के। उनकर पती दूर रहे छै। तऽ कहै छै कि पानि के चलते ट्रेनो कैसिल हो गेल रहे छै आ बड़ी जीवन अस्त- व्यस्त हो गेल रहे छै देखाबै छै न्यूज मे कि- एगो के कार है जे डूब जाय छै
हूँ ब
आ सूरतो मे एतने बारिश होवे छै कि मोबाइल के शोरूम मे पानि घुस जाय छै जेकर स सारा मोबाएल खराब हैं जाए छै। और करोड़ो के नुकसान हो जाई छै। तऽ देखे कही बहुते बारिश होवे छै तऽ कही बादल फट जाए छै कहीये बारिशे न होवे छै ई सभ सभ के कारण वही पर्यावरणे प्रदूषण छै।
हू ई तऽ बात सहिये करे कहै छियै किछ -किछ। बहुत। हू ओते दूर के बात तो छोड़ दे हे सखी। हमार ऐ इलाका मे कही बारिश बहुत भय छैय तऽ कहीं धूप। अच्छा आ भार बारिश से त कही अस्त व्यस्त जीवन छैय और कही लोग सुक घर से अस्त-व्यस्त जीवन छै दोनो तरह सँ जीवन हूँ व्यकुले छै।
ई सभ से खाली किसाने भाय लोगन के तकलीफ बढ़े छै फसल के बड़े बर्बादी होइ छै।
हू
ऐ पहले के मौसम और अब के मौसम मे बड़ी अन्तर छै सखीअ मौसम के चक्र गड़ बड़ा गेल रहा छै। पहले समय पे बारिश होवे छै। समय पे ठण्डा पड़े छै। समय पे गर्मी पड़े छै लेकिन अब तो ठंडा पड़बे न करे छै। अ बारिशो बड़ी कम होवे छै। हमनी के इलाका में।
हूँ
इ सभ सभ के कारण पर्यावरणें के प्रदूषण छैय
हूँ हूँ एते कल कारखाना खुल गेल छै। एते गाड़ी मोटर भए गेल छै। फेर ओ सभ के तो। परदूषण तऽ होबे करै छै। न पर्यावरण में। अब जे पर्यावरण के चीज छै। ओकरा के छोड़ के लोगन तब आधुनिक जीवन जिए लगै छै। जितना जरूरत ने छै। ओकर से जायदा है सभ काम लगाए दै छै। तऽ ओकर सभ तऽ प्रदूषण बढ़िजाए छै। ने। अभी देखा सखी अमर यात्रा के कहानी सुना अमर यात्रारा कटरा में उँ वहाँ पे तऽ इतना ठण्ड पड़ै छैय लेकिन की भेगले कि वहाँ लोगन इतना सारा हेलिकॉप्टर तअ उ लोग कैमरा ई सभ जा जा के वहाँ के टेम्प्रेचर अ के तापमान बढ़ा देले छियै त वहाँ अम् अमरनाथ बाबा के शिवलिंग पिघल गेलै
हँ सखी ई न्यूज तऽ हमहु ई समाचार तो हमहुँ देखले छियै
ह ई सभ तो परदूषणे के तो कारण भइल छै। ई सभ भगवान के एगो सन्देश छै। कि पर्यावरण। से से छेड़खानी करे के बहुत दुष्परिणाम होवे छै। लेकिन लोगन। समझबे न करै छै।
हँ सखी आजकल तो सभ जंगल के काट के समतल मकान बना समतल जमीन करके ओकर पे बहुत सारा मकान बना देवे छै। तऽ ई सभ से तो बड़ी दिक्कत होवे छै। यही सभ से त बारिश कम होवे छै। पेड़े पौधा ना रहै छै। तऽ बारिश कहाँ से होवे छै। आर आज कल के समय में लोगन तो पढ़ लिख के जाहिल हो गएल छै। कूड़ा करकट सभ फेक देवै छै। एन्ने ओन्ने जकर से। अं अम् हमर जमीन भी परदूषित होवै छै। जकर से उपजाउ जमीन ई सभ सभ खराब हो जाइ छै।
ह्म्म खाद के यूज करे। पड़ैत छै। पहिले लोगन एते खाद यूज न करै छै। तो कते अच्छा फसल भए भए जाय भए हो। जाए छी ले आर अब तऽ लोगन ऐं सो भूमि उप उपजाउ रेहले नाय छै कूड़ा कचड़ा पलास्टिक केते यूज केरै छै, तऽ ओकर से त भूमि खर मिट्टी परदूषित भए गेल छै। तो उपजाउ रह रेहले रहबे न करले रहेल छै। तो लोगन के एते खाद के उपयोग करै पड़ै छै।
हँ सखी, ढेर खाद के प्रयोग से तऽ मिट्टी मे जे उपजाउ कीट कीटाणु, जीवक, अ जोकन सब रहै छै। ओहू सब मर जाइ छै, तऽ कहां से मिट्टी उपजाऊ होव। होय छै आर उ जा दे खाद के प्रयोग से हमनी के स्वास्थ्य पे पड़ै। पूरा प्रभाव पड़ै छै देखै छै आजकल के साग सब्जी मे कुछो स्वाद न रहै छै आ पहिले के साग सब्जी मे केते एते स्वाद रहै छै
हूँ ई सब तो पर्यबरन कार इ परदूषणे के कारण होइ छै। एते बारिश कबी कभी हो कभी होवे छै न होवे छै तऽ उ ब कही ज अ जहाँ बाढ़ आबे जाइ छै। बारिस के कारण वहां के मिट्टी सब बह के दुसह जगह चल जाय छै। तऽ ओकरोसे बी तऽ नुकसान होइत छै जितना उपजाऊ मिट्टी रहै छै। उगह के बाढ़ मे जने तने चल जाइ छै।
तऽ ओकरो कारण तो अधिक पेड़ के कटाइए न छै स आ पेड़ पौधा रहबे ना करे तऽ मिट्टी तो है जे पेड़ पौधा रहे छै तऽ मिट्टी के पकड़ मे नै ले रह छै आर पेड़ पौधा न रहै छै समतल जमीन से तऽ मिट्टी ढेर बारिश होवे जाय छै तऽ सब त बह के दोसर जगह चलियए जाइ लेकिन युवा पीढ़ी लोग तो ई सब चीज के समझे न करेथे खाली प्राकृतिक संसाधन के दोहन करै छै
हूँ
समझे तोऽ परबे करै छै आब न समझ हे एतऽ समझ ना समझे छियै तो कल्हो के नुकसान अभी तो कम नुकसान होवे छै आगे चलके आरे नुकसान से हे करै छै परेशानी झेले पड़ै छै सरकार तो
बोल आछै
जठ सरकार तो एते योजना निकालै छै वन रोपण तोऽ घर एक पौधा लगा लगाना जीवन लगाना ऐसे करके तो कीत ना सारा योजना सर कार्य योजना चलै छै लेकिन कार भी की करै छै सब तो सरकार नै कर दै छै न ओकर मे तऽ हमनी सब कऽहाथ धोबे केँ चाही
युवा लोगन केँ जागरूक होबे केँ पड़े छै सखी हमने एगो प्रतिज्ञा लेबे पड़ै छै कि प्रत्येक वर्ष अपन जन्मदिन पर कम स कम एक पेड़ लगाबै छै तबे जाके है जे पर्यावरण केँ संन्तुलन बनै छै आज कल तो देखे छै से की बहुत जगह में तऽ एतने कारखाना केँ धुआँ निकले छै गाड़ी घोड़ा केँ धुआँ निकले छै कि लगे छै जैसे कुहासा छै लेकिन ओ सब प्रदूषण छै सााँस केँ तकलीफ बढ़े छै तरह तरह कऽ बीमारी आबे छै तऽ ई सब केँ तऽ हमनिये केँ सोचे पड़े छै न की आज कल में देख सखी जगह जगह कूड़ेदान रह केँ बावजूद भी सब कूड़ा करकट तै में जन्ने तन्ने फेेक देबे छै अ जन्ने तेन्ने प्लासटिक फेके से नाली सब जाम होव छै यह चलते तऽ जब बड़ा बड़ा शहर में बारिश होवे छै तऽ सब नाली केँ पानी है जे शहर में आ जाइ छैय जते बारिश ना होवे छैय जे हँ जतेक बारिश ना होवै छैय उतना लगे छैय कि कते बारिश होबे छैय लेकिन उऽ बारिश केँ पानी ना रहे छै सब नाला केँ पानी ऊपरे आ जाबे छै जैसै कि एते अ रोड पर पानी जमा हो रहे है आर जन्ने तन्ने प्लास्टिक फेके से पशु प भी ओकरा खा जाइ छैय गाय जकर से ओकर मृत्यु होवै छैय।
हूँ
तऽ हमनी केँ तऽ सोचय पड़ै छैय न सखी कि की करय केँ चाही की ना करयकेँ चाही। एते एते तऽ योजना चलै छैय सर कार सब केँ सिखाबै छैय लेकिन सीखे केँ बाद भी लोग कूड़ा देख कूड़ेदान देख केँ भी जन्ने तन्ने सब फेक देबे छैय कूड़ा करकट
हु ओ तो हैय।
ठीक है सखी हमरा केँ एगो काम आबे छैय हम करे छियै तोहराक कऽ बाद म कॉल।
ठीक छैय।
ठीक नमस्ते सखी।
नमस्ते